हेलो
हाँ
सुप्रभात
किछो नहि अखन उठलहुं यए चाय ताय पीलहुँं यए
ओ लंच भए गेल भैया के टिफिन
हँ
आ यै तनू अहाँ छोट छियै तऽ फोन उठबै छियै तऽ गोर नहि लागै छियै भौजी सबके
ह अच्छा गलती भ‌ए गेल गोड़ लागै छी
खूब खुश रहू खूब भगवान निक घर बर दिय
चलू आब डेली लागब जे एतै आशीर्वाद दै छियै तऽ
हाँ
नहि ठीके कहलियै लागना चाही ने गलती हँ अखने चाय पान भऽ गेलै
हँ की कहब काल्हिसँ बुढ़ापा के तते मोन खराब भए गेल या ने हमरा ससुर के
ओ
राति मे नहि गेलखिन भोजो खाय ले ओपना पाँच सो टका दै क त बता पुर एलखिन
ओ भैया कत गेल रहऽ भैया मछली भात वाला मे गेल रहे क पूरी सब्जी वाला मे
खत रह ह नौआ टोली में
ओ ओतऽ गेल रहै भइयो
हँ आ राति कीटु ओ गेल रहै कहलकै कविता दी हमरा कहलकै जे तु किया न आबै छी
ओ हँ कहलकै हमरा रास्ता मे सोमित ओठ से आबेे तऽ कहलकै एबेटा करीहं
हँ तऽ गेलै राति साक्षी आ किटटू गेलै भइया गेल ओहिठाम आ चाचा रहथिन जे जायब त चलियए जायब दुआ दशा एकादसा नौ केस एकादशा गेल ऊ तऽ दूआदसो खा लेब लेकिन हिनकर तते खाँसी होइत रहै जे गेलखिन पाँच सए टका पुरि क चलि एलखिन
ओ पप्पो नहि गेलै ओकरे ओहिठाम खाय ल कियकि पेट तते भरल रहै ने दिनमे जे खा लेलकै
ह्म
तऽ भायजियै फेर जा कऽ तहन देलकै पता तऽ नहि हो
आ ओहियो ठाम एकरा बेटाके फोन केलखिन जे ओहि दल अहीं न नौआ अहिठाम
दू सए एक टाका पूरि दियहे तऽ ई कहलक जे नहि घर एब तब जेबै तब घर आयल तब ओठँस गेल तऽ न छओ दू सए एक टका पता पूरलक
हँ एके बेर भोज भए गेलै तते लगातार ने अलग अलग दिन रहतेै तऽ खाइयो के अलग अलग मजा रहे छै आइ जेना हेतियै तऽ नीक रहतियै
हूंम्म
मुरण रहै न आइठ शायद
हँ नहि भगैत सब होय रहै
हँ
स मैडम चाचा बुझियौ सबेर जहिना उठलो ने उठ कऽ एलखिन मल्किनी घर खोलो तऽ जल्दी सॅं टी भी वला घर खोललियै जाक बिछौन पर पड़ि रहल खिन हुनका सर्दी खाँसी बुखार सब चीज पूरा देह हाथ दर्द कर रहल छै बोखारो भए गेलै है तब उठलियै तऽ बाप बाप सगरे झाड़ू ताड़ू लगेलियै आ हुनका जल्दी से गरम पानि कऽ दिया बिस्कुट देलियै दूध देलियै कनिय खाथिन फेर एकटा एंटि बायोटिक एक बोखार के आ कप सिरप एकटा गैस की गोटी सब चीज देलियै यऽ ओ खाक अखन पटायल छै
ओ अचानक के नहि लेकिन बहुत बीमार भए गेलै सर्दी खाँसी एतै
नहि बुझलियै काल्हि खनि की फूरलै चलि गेलखिन कचिये ला के पिछूहती मे जंगल नहि रहय कोल दिसा ओहि जंगलके काटे लए ओ राक्षसनी कतय से काल्हि देख लेलकै
ओ
यह तापर कहलखिन भोला स्थान गेलहुँ पूजा करय लए ओतौ टकरा गेल हँ तैयो भोरमे आगि पजारि कऽ देलियै निहोंछियो देलियै तोरी मरचासभसँ
ओ नहि तऽ कतहु एतेक सर्दी खाँसी परेशान करय तुरन्त बला
करे छै ने छात खाँसी करे छथिन तऽ छातियो ने दुखबे लागे छै
खाँसी तऽ पूरा शरीरे के कमजोर ने कऽ दै छै
तब एकिन एक पैर हुनका लग एक पैर किचेनमे काल्हि जे नहि देलियै हँ नाश्ता बना कऽ से रति ओहो हल्ला करैत रहे भैया अहाँके
ओ तऽ आय दैलिए
हॅं आलू परवल के भुजिया बनेलहु रोटी बनेलहुँ घी लगा के देलहुं किट्टू ले परोठा बनेलिय वएह ने तऽ काल्हि जे एक मोटा कपड़ा परसा सझुए लागल रह उठा कऽ रखलहुं मोन घर अद गीज लागे तब फेर ओ कपड़ा सबटा के चपोत लिये या अपना ओ पीठ में की भए गेलै काल्हि से नहि अहूँके चढ़ेलहुँ पीठ पर ततेक पीठ दर्द कए रहल छै जे झुकै छियै तेना लागे छै जेना जकरने छै रीढ़ मे किछु
परेशानी इम्हर से कते भए गेल छोटकिय एयलै तऽ एहन थोड़ी छै जे कुछो एहन एहन बढ़िया एगो काज केओ थमिते ने य जे मतलब एगो केओ क देलकै त ह ई निजार होते काज सँ जेनाकि बर्तने धोइ देलकै त ह नीरा भए गेलियै तऽ से ने अहाँ के भरोसे रहै अहाँ किचेन जेबै तऽ उमरूद जेना खड़ा रहै छै
उधरे न ने रहे छै हो एकटा हमर सोचो छै ये भगवाने के मंगल बेचारी के भोर से फूल तोड़े से पूजा करे छै
हँ नहाबै ले जाइ छै दू घंटा पूजा के के आबै छै तीन घंटा दू बाजि जाय छै खाइत खाइत काज कि तऽ किछो ने एगो दूध औटे छै जा अहाँ सब्जी चढ़बै छियै दूध चढ़ा देबै तऽ ओहो देख लेबै एकटा बंन्द करैके छै बटन दबाबेके छै दबा देतै लोक
वैहे तऽ एखन फेर दुनू टा दूध रहै ढेरिके दूध दूध सब बचि गेल छै बहुत सब्जी सब खा लेलक दुनू दूध बर्बादे पतेला सभ मजलहु सभटा केलहुं किचनो के सभ
पी किएक ने लैए छी य? हरद दे के देहके दर्द तऽ बन्द हेतै?
हँ उएह सोचे रहियै जाइ छियै। फेर गरम कए लेबै। हल्दी दए कऽ पी लेबै। मोन बहुत बेकल लागै छै। आब देखियौ ने, सब्जी लऽ आबै लेल कतियेक हिम्मत नहि होइ छै। कनिए तऽ भिंडी, झिंगा भऽ गेल रहै, सभ तोड़लिए रहै।
हँ
लऽ अनतियै तोड़ के, लेकिन हिम्मत नहि होइ छै जेबाक। जी
से भोरे उठलियै, सभठाम झाड़ू कऽ फेर चाचा के सब चीज देलियै, फेर भैया के बनबह भैया के। चाय देलक, मुँह लेल पानि देलक, कपड़ा देलक, तेल देलक, शैम्पू देलक। सभ चीज तऽ एहिके भरोसे रहै छै, मतलब ई नहि बुझै जे बाथरूममे रहैए तऽ लऽ लेब। हे ई ला मिनू, हे ऊ ला मिनू करैत।
दाल सभटा पुरबैत पुरबैत आजीज भऽ जाइ छै।
ह आश्चर्य छै।
आब कहलियै, बाड़ी छोड़ि दै छियै। काल्हि छोटकी हेतै ने तऽ?
आइए ने हेतै य भाभी, माछ मौस?
हँ, माछ मौस तऽ आए छियै।
तऽ काल्ह कखन तक आयत?
काल्हि कहलके सबेरे एबे ओकरा सभके कतहु गुजर होयवला छै। आइ बहुत छै तऽ खा लेतै, मायके घरमे थोड़े? कोनो व्यवस्था छै? जे कएलो।
नहि, माइयो तऽ दियादेके भरोसे होइते दे जाइ छै। खा हेते तऽ पड़ल रहैते।
माइयो सभ काल्हि एकर भागैत चलि जायत बुआरी ओतऽ ने, आब घड़ी हेतै। अभी सभता चैल जात गुहारि।
कतय से बात रहै? ओहि ठाम देखियौ तऽ नीक लागै छै। कनिया कते बढ़िया छौ, वएह ने मसौद बहिन छौ?
हू
एकरा देखियौ अऽ, अजीब खविचर जेना छै ओकरा देख। कते बढ़िया छै।
त राति बुझियौ, सुतैत सुतैत एक बजि गेल। भोर एखन नहि खुलल। तीन दिनसँ मन्दिर नहि गेलहुँ भोरमे। गोर लागेल भगवान कऽ
ओ
उठै छियै तऽ छओ बजि जाइ छै, रौद भऽ जाइ छै भरि गाममे। आब तऽ एखनके जे जाउ तऽ लोक की कहतै, एखन के ई कनिया पुकड़ा? पया
हँ
नहि जाइ छी लाज लागै यै।
हँ, नीक नहि लागै छै, बेड़ भै जाइ छै तऽ।
तऽ
चाचोके देखेलकै, कहलकै पीठके हड्डी बढ़ि गेलै हे।
बुझियौ ने इ नबका नबका बीमारी सुनलियै यै कहियौ?
हड्डीके सुनलिए हे जे बढ़ै छै।
उ हैं त
आश्चर्य‌ जे
हमरा लाग छै, उम्हर से इम्हर से बहुत काज केलखिन ने। घर तर बने मे हरदम व्यस्त रहलखिन हरदम।
आ व्यस्त ठीक छै। करै से बेसी खड़ा रहै पड़लै ने। खड़ा खूब रहलै, बैठै नहि तनिको। खड़े रहै।
तं लाइ छो अकैर तकैर गेल हेतेय
हमरो लागे छै पता नहि ई हडदी बढ़ाव हमरा समझ मे नहि एले केना बढ़े
तऽ ओ एक्स रे केना हेतै
केनाइ हेतै तखन ने बेड रेस्ट देने छै
ह
ई सब हमने पूछलो काल्हि भाभी केे चाची फोन केलक रहै साँझ मतलब भाभी केलकै रहे जे पपा सब पहुँचलै कि नहि
हुँ
तऽ गप सप भए गेलै तहन कहलकै बाबू के दियौ तऽ बाबूसँ बात केलकै कहलकै बाबू रे तनु दी से बात तु छहअ कहलकय ना
हुँ बाबुओ तऽ पढ़ाय ले छै
बाबू आ बाबू फेर हमरा सझमे फोन केलकय तनु दी जानै छी दादी दादू हमरा फोन केलकउ तनु दी से बात होइ छउ हम कहलियय नहि कहली कहलकय आ ने तनु दी कहलिए केना जे बो दादू एखन गुस्सा छौ छोड़ ने बतैया भैया पगला गेलहु हेँ बताह भै गेलहु हेँ
हुँ हुँ हह
तोरा बिना हमरा मोने ने लागते त माय कहलके सासुर चलि जेतौ तब साड़ी पकड़ि लेबै हम तनु दी के नहि तऽ गाड़ी में बैठ जेबै
हूँ
कहिया एबी तू जल्दी कही हम कहलीए जखन बजेबहि तखन एबउ लेकिन दादू न जो ओहो अंगना हमरा बत तहिया जाय देतऽ कतौ नहि जायत नलया छोटेलक
हँ
कहलिए हमर नाम से तऽ ठीके ने तो आबे छोटे बौआ के नाम कहिये
हँ तऽ उ जेे कालिह गेलखिन डाक्टर लंग में त गोपालो जी गेल हेतै संग मे
हँ भाइजी ए ने एले तऽ लए गेले एक दू दिन स का दर्द फेर काहिल परसू रात फेर बढ़ गेल चार चका केलक तखन लय गेल भाइजी ए
तब केना कहलकै कनिया जे हमरा नहि पता कनियां के नहि कहना हेते गोपालजी ये
नहि भायईजी नहि कहलकै जे लै के जेबै कहलकै माइएके बेटा छियै ने हमरा नहि कहलकै
हुँ
कहलकै दू बजे मे हमरा फोन केलकै हम केने रहियै एक बेर बारह एक बजे मे तऽ नहि उठेलकै त दू बजे मे घुरेलकै तऽ कहलियै कहाँ है तऽ कहलकै की सहरसा आयल छै पप्पाके देखबै लए तऽ कहलकै कहलियै किया ने तऽ कहलकै तुम क्या करेगी आ करके
हुँ तऽ सब एके रंग छो
कहलकै सब माय पूत एके रंग छै
हुँ
अपने कहलकै कहलकै सबेर अयतै तऽ हम जाकऽ एक रत्ती देख लेतियै ओतौ हम बाबू चलि जेतियै देख एतिये आ पिहु रहतियै घर पर
हुँ
एक घण्टा ओतऽ जाय मे
कोन डाक्टर से देखेलखिन
संजय गुप्ता के छियै ओकरे जकरा से चाची के डांर के दर्द देखेलक रहे पैर मे बैंडेज करै लक रहै
अच्छा
वैहे डाक्टर से देखेलक हँ
हुंम्म हूंम्म आओर सभ कहियौ नाश्ता सब भेल
नहि नाश्ता सब तऽ नहि भेल ह आब बनिये रहल ये
नहा क खाइ छियै पूजा कए कऽ
हँ नहा कऽ खाय छी पूजा क‌ए के
हँ हँ
मैडम जी के इनार लग आबै वक्त छै तैं ने नै तन पूजा वला धऽ आउ ओकर बाद सबचीज कए कऽ फेर नहा कऽ पूजा करब तहन फेर खायब
अच्छा अहाँ सामनो नहि जाइ छियै
नहि सामने जाइ छी काल्हि तऽ गेलियै न ओतऽ काल्हि तऽ गेलै लेकिन हमरा देखिकऽ नजर झुक पे लेत
ओ
नजर गिरा लेत तऽ हम कथी ल टोकब नै टोकब तऽ नै टोक
बुझियौ ने एहन बैरी भए जाइ छै एँ केहनो तऽ अहाँ बाले बच्चा नऽ छियै
हँ
आश्चर्य कते लोक सब भए जाइ छै
भए जाइ छै ओकरा हमरे सबटा दुश्मनी छै नहि बुझलियै ओ हमरा देख कऽ जड़ैत जड़ै रहै बच्चासँ से नहि जरैत रहे आब लेकिन दू तीन साल से जड़य लागलै
हूंम्म होइ छै कि लै लेत की खाय लेत की
की खाय लेत हँ
हूँ जाय दियौ जे जेहन करत तेहन भरत
तेहन पैयत हँ ठीके कहलियै साक्षी काल्हि खना कहलकै साक्षीये टा नऽ एगो बच्चा छै हमरा घर मे टहल करै लऽ हमर बच्चा बच्चा भए गेलै
साक्षी कते चालू छै ये
बहुत चालू छै ये
हूंम्म मोन गुमेने रहत किछो पुछियौ तऽ लागत जेना अकान भए जाइ छै
हँ बहुत छौड़ी चालू हेतै बहुत झगरा करेतै